अ रमन जी हँ खाना पीना तऽ भेल माछ भात खैलौहु हन मन मे ते एकदम गर्मी फूक देलखिन ह
ओ
आ अपना आरके तऽ माछ भात कोशीमे तऽ माछके कमिए नहि छै
हूं
आ गरमा चावल हेबे करै छै कोशीमे
हूँ
आ कोशीन जे चावल रहैत छै ओ खाइयोमे बड़ स्वादिष्ट लागैत छै किनुआ चावलस
एगो कतरनी चावल आबै छै ओहिके साथ तऽ आओर वेस्ट लागैत हत
हँ कतरनी तऽ उ कम लोग उपजाबै छै लेकिन अहाँके गरमा चावल तऽ कुशेश्वर अस्थानके प्रसिद्ध चावल छै ने आहाँ हियाँ कतरनीसभ बढ़िआँ होइत हैत कि नहि
हमरा यहाँ तऽ बुझियौ कमला मे
पोठी टेंगरा रौहु ई सब माछ सब बुआरी सब हमरा बगल के मललाह से बुझियौ मैर मैरक के अबै है बुझ गेलियै कभी कभी ओ होतो दादेलक
ह मंगनियो दए दैय
हू ओनाहतो दऽ देै है कभी कभी की कहै छै कभी कभी अथी रहल तऽ मेहनत करने रहल तऽ कभी कभी पैसो पर द देलक कि कहियो दऽ देलख
लोकल माछके खायके मजे कुछ आओर छै
हू हू मसाला दार रहल मनो
हू नहि म लोकल माछ अहाँके खाइमे बहुत स्वादिष्ट लागै छै ओना अपना आरके करही ह माछ आ ओना अपना आरके हँ कड़ही कड़ही के भी प्रचलन अपना आरमे बहुत छै
हू हूं मछली आ प्लस शादी विवाह सबमे तऽ बुझियौ मछली मुर्गा हुं बकरा ई सब चलऽ लगै है
लेकिन मिथिलाके लेल उचित नहि छै शादी बियाहमे मिथिलाके प्रसिद्ध दही चूड़ा छियै
कथीै ले किन अदर नहि देख रहल छियै ई सब खूब चलि रहल छै
हँ अदरमे खूब चलै छै
हँ अपना सबमे तऽ एकदम पूड़ी जिलेबी रसगुल्ला मि ठाइ लड्डू
हँ ईसभ प्रसिद्ध छै दही चूड़ाके भोज अप इतिहास रहलै हन दही चूड़ाके भोजके
बराती सब मे तऽ देखलहुं सो सो गो दू दू सो रसगुल्ला खनिनहार आदमी सब पहुँच जाइ छै
आ घरनी के तऽ बुझियौ तऽ घर मे खाना बनबैसँ ओकरा सबके फुर्सत्ते नहि दालि बनेलक चा वल बनैलक रोटी बनैलक सब्जी बनैलक भुजिया बनलिक तरुआ बनैलक ईसभ बनबैमे हुनकासभ के भरि दिन समय उएह मे चलि जाइ छै बर्तन माजू चूल्हा चौका करू झाड़ू मारू
तबना
आँ हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
क समस हेलो
हेलो
हेलो
हँ सुनै छी हेलो सुनै छी हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हमरा आर के तो बुझियौ लिट्टी चोखा सब फेमस छै हेलो
हँ लिट्टिओ चोखा खायमे बढ़िआँ लागै छै हँ
आवाज जाइया हँ ह अपना आर के तऽ लिट्टी चोखा फेमस छै फेमस छै दही चूड़ा सभ
हँ दही चूड़ा लिट्टी चोखा ईसब खायमे मजो आबै छै यौ बहुत हूं ओना आ खूब खूब ढंग
चार
हँ से तऽ अपना मिथिलामे इ ईसभ चीज प्रसिद्ध छै
हू प्रसिद्ध छै त
आ कहियो कुशेश्वर बाबा के दर्शन करे ले गेलियए
कुशेश्वर बाबा के तऽ दर्शन दू हजार बीस मे गेल रहिये करे ले बुझि गेलियै उएह बगल मे देखने रहियै ब्लॉक छलै तालाब छलै हू सब देखलियै अथी अथी सब पुजारी सब बहुत पूजा करबाबै छले रहे बुझ गेलियै भीड़ बहुत संख्या में ज्यादा एकदम बुझियौ उ जे लौआ सब जे होइ छै उ सब तऽ एते की कहे छै पैसा मागैत रहे छै ने बुझ गेलियै बहुत पैसा सुरक्षा के लिए अथी कलक पंडा सब जे रहल छै मुड़न सब करबै के लिए बहुत माग करै छै पैसा सबके बड़ा समस्या है बुझियौ
छीनो लेत पैसा अगर अगर सतर्क नहि रहब
करबै नहि करत
हँ नहि छीनो लेत आहाँ के पूजो करा देत पैसो झपेट लेत आ दहियो चूड़ा कहत खिया दियअ न जजमान
ह ह दहियो चूड़ा खा लेत पैसो बाहिन लेत आ बेसी बेसी खायत नहि अहाँके कनि मनि खायत नहि तऽ बान्हि लेत अहाँके मोटामे
हँ सहिए कहै छियै हमरो एक दिन भेल रहय गेलहुं ने कुशेश्वर स्थान बाबा के पूजा काय क जखन निकलिये मंदिर से तऽ पण्डा सब घैर लेलक आ हमरा से पाय माँगे लागल टीका क दलिक आ पाय मागे लागल तऽ पाय त हम नहि देलियै लेकिन हम कहलियै कि अहाँके भोजन करबाक यऽ तऽ भोजन क लिय चलु हम करवा दहि छी पैसाके अहाँ खायब से हम देब पैसा लेकिन हम पाइ नहि देब अहाँके हाथमे हम होटलवलाके पाइ देबै चलू दही चूड़ा खाए लिअ तऽ खैलक दही चूड़ा आम के सीजन छै अखन तऽ आम खयलक आओर रसगुल्ला खैलक मिठाइसभ खयलक दू चारि गो भरि मोन खिया देलियै हमरा तऽ बुझियौ कि तीन सए रुपैआके बिल बना देलक होटल म एगो पण्डाकेँ खिबै आ एहन एहन तीन गो पण्डा रहय तऽ बुझियौ मिलााजुला कऽ हजार रुपैआ हमर गेल ओहि होटलमे आ ओकरा दैतियै रहए तऽ सौ रुपैआमे काम चलि जैतै रह सौ रुपैआ दैतियै रहए एगो पण्डाके वएहमे कहते रह चलू जजमान पूजा करबा दै छी लेकिन हम ई सोचलहुँ की सौ रुपैया तऽ ई दारुए पी जायत कोनो गलत चीजमे खर्चा काय देत त से बढ़िआँ जे पैसा जा्यदे लागय तऽ लागय लेकिन हिनका आत्मामे जयबाक चाही खाना जे खेलियै से तीनू पण्डा सन्तुष्ट भऽ गेलै
हू
बुझलियै
हू ई सब होइते है बके अथ कुशेश्वर होइ चाहे गंगा कात होइ चाहे बाबा धाम होइ ई सब मे तऽ बुझियौ गाड़ी जे से सुबह मे दू बजे चललियै ओके बाद पहुँचलियै गंगा कात गंगा क जयेतमे बुझियो आठ नओ बैज गेल ओहिके बाद अथी लौआ के खोजलियै ओके बाद उम्हर पण्डा के गङंगा स्नान सब आदमी करलाक के बाद
हू
गंगा स्नान करलाके बाद सब आदमी ओकर बाद पूजा पाठ भेलै ओहिके बाद पूजा पाठ होलाके बाद दक्षिणा के लिए बुझियौ की कहै छै से बहुत जिद करऽ लगलै से दक्षिणा दिअ आ दक्षिणा अहाँके कम नहि लेत अह एक हजार टाका बढ़ल रहत हल्का अगर छुअत अगर जे अहाँके ठाकुरो जे होइ छै से ओ अहाँके कहथि नहि एक हजार रुपैआ आब अहाँ बैली अहाँ रखबै तऽ की कहै छै सएओ दू सएमे भ जा ह पचासे टाकामे भऽ जायइ आब बुझियौ एते रुपआ देते ने एकरा सबके बिजनेस बना लेलकै हन से बुझियौ आब आदमी के बहुत खर्च भऽ जाइ छै एहि सबके चक्कर मे आइ काल्हि बिजनेस बना लेलकै हन ई बुझियौ पूजा पाठ ठाकुर ई सभ बहुत बड़का अथी कल
आइ खाना मे की सब बनल अहाँके घर
आ आइ खानामे तऽ बुझियौ आइ रोटी सब्जी दूध ई सब खा के लिए बुझि गेलिये ओहिके बाद रोटी मे थोड़ा घी सब लगा देलकै और खाना मे जे स्वादिष्ट बढ़ि गेलै काबुली चना होइ छै आलू होइ छै ई सब परोड़ भिंडी ई सब के मिक्सिंग सब्जी छले आओर दूध
खाइइतबियौ
हँ एकदम पूरा चाव के साथ बुझियौ खाना खेलियए और शाम मे तब की छै शामे के बुझियौ जे से अथी चावल दाल सब्जी ई सब बनते ओाद पापड़ अचार ई सब साथ मे ह ई सब चलते ओकर बाद दूध रहतै दूध दही ई सब तऽ अपना सबके खाना के लिए तऽ बहुत प्रसिद्ध मानल जाय है
हँ हँ ईसभ तऽ बहुत प्रसिद्ध छै
खाना मे एखन चलि रहल छै
आइ तऽ आइ ते अहाँके सोम छियै आइ ते बाबाक के उ शुभ दिन छियै भोला बाबा के पूजा करे वाला दिन छियै
हँ
आ सोमवारके तऽ लोकोग पूजा पाठ कए कऽ बाबा भोलाकेँ
हू ओ सबमे लड़की सबके भीड़ ज्याददा रहे छै भोला बाबा के पूजा करे के लिए देखलहु ई सब मंदिर सब पर जादा भीड़ रहल ओहिके साथ मे दोकानो सब खूब जलैत छै पूजा पाठ के लऽ के दोकान सबमे भी जादा रहल दुकानके संख्या जादा रहल मिठाइ सब जादाा बिकल ह टेम्पूओ वाला सबके भाड़ा खूब मिलल अपन
आइ तऽ हमरो भए गेल उठैमे लेट भऽ गेल ताहि कारण धरफड़ धरफड़ाके नहेलहुँ बाथरूम गेलयहुँ फ्रेश भेलहुँ चाय पीलहुँ ओकर बाद गर्नी कहलकै कि से की सब बनब ओ खायमे हम कहलियै अहाँके जे नीक लागै से बनाकऽ दिअ तऽ ओ एक ते नव नाना प्रकार के बनेलक खाना दालि भात भुजिया सब्जी तरुआ जतेक ने बनेलक कि हमरा खायके सो सुति जाइके मोन रहै लेकिन सु सुनलहुँ नहि आबैयो के रहै ताहि कारण खाना पीना छोड़ि देलहुँ तनिए खयलहुँ
आबि आइ क बुझौ डायरेक्ट नहि सु कनी देर टहल रहे है ने तऽ गैस सब के जे प्रॉब्लम होइ छै से सब नहि होत अहाँके स्वस्थ रहल कनि उ दस मिनट बीस मिनट टहललाके बाद आधा एक घंटा के बाद फेर पानि पिययौ ओहिके बाद एक घण्टा घुमलाके बाद सुते है न तब जा कऽ अहाँके शरीर स्वस्थ रहल अहाँके गैस सभके प्रॉब्लम नहि हएैत कोनो भी तरहके समस्या जे होइ छै से ई पूरा स्वस्थ खाना खेलक तऽ ताहिसँ की होइत छै से बीमार लोक कम पड़ैत छै आओर एहिसे बीमार नहि पड़लत जे डॉक्टर के जे होइ छै से पैसा से बचै आइ काल्हि मे देखे छी तते पैसा टाहने हैय ताहि के ल